सबटा
अहाँके
हँ ठीके छै छलियै हँ नीचा छलियै नीचा गेल छलियै य
अच्छा नीचा मे छलहुँ हँ
वने ऊपर चढ़लहु ह देखलियए कोल एल छली ह
ओ आ खेनाइ पिनाइ भऽ गेल
आब बनते नहेलखीन तऽ चाह पनि दलिय ने तकर बाद आब बनतै भऽ जेतै कि नहि हँ चाह पानि भऽ गेलै भऽ जेतै आधा घंटा मे बनि जेतै
आधा घंटा मे तऽ बनिेए जाइ छै सबटा आ
खाना छलए चारचक्का गरेज मे लगबै छलखिन ने एलखिन तखन देखलियै तऽ तालाक शादी के ताकऽ लगलथि ओ करलक को चाभीए नहि भेटल निकाल देतीए नहि ह कर जाबै नै
आवाज नहि आबैया की कहलहु
अहा कहुं अपन गप सब
ह हमर गप सप ठीके ठाक
ह स्कूल से एली तऽ की सभ कैलथ
स्कूल से एऐली तऽ पढ़ली खेलत पिलत टीचर ऐलन अपन खेलाएत अ पढ़ाइ टेस्ट चलते आब
ह
इज़ाम तग्जाम चलै छै
त क कर
नहि फर्स्ट यूनिट हा फर्स्ट छैन हिनका सबके सबटा छैन
काज जाय क नहि रहै य हँ दुपहरिए मे गेल रहियै बैंक गेल रहियै तऽ गेल रहियै कनियाँ ओतऽ
अनियाँ ओतऽ अनियाँ ओतऽ एतऽ छलियै सभ
ह
बारह बजे तऽ गेबे केलियै एतऽ से
ह हम बारह बजे एतऽ से विदा भेलियै हमरा एक बजे तक खेनाइ बनबै के छलै
हँ खेनाइयो तऽ जरूरी छै सभटा सभ तऽ जरूरी छै समयौ तऽ बितलै जाइ छै
हुँ
पाइने तऽ एतऽ पड़ै छै कि की करतै लोक
आइ नहि पड़ले खाली सैह टा
एकटा मधुश्रावणी सेहो हैत बगल मे
पता है से हकार हमरो पड़त सेहो पता यै
नीके छै
नीक लग हा नीक लगतै
तीन तारीख से ने
ह तीन तारीख के छियै पन्द्रह के लास्ट छियै
पन्द्रह लास्ट छियै
आब पाबैन तिहार आब लगचैले आबै छै
सभटा तऽ पाबैन सब अयबे करत आब धीरे धीरे धीरे धीरे सोमवारियो करै छी ने
हँ तऽ सकरैंत हिसाब सँ तऽ आब लगैया आब जे हेतै ने से वला भऽ जेतै
बीस तारीखसँ संक्रान्ति वाला
हँ तऽ उएह बीस आ सत्तइस के कऽ लेबै
तीन बला छुटिए जेतै सभके
हँ तऽ हम ओनाहियो ने दूए टा करै छी
शुरूए दूटा
कोनो दू टा कऽ लेलौं
दूटा कोनो शुरू आर अन्त नहि
शुरू आ अन्त नहि मानि लिअ कोनो तरहक बाधा रहल तऽ नहि करब दूटा करब आ नहि कोनो बाधा रहल तऽ दूटा कऽ लेब पहिनहिए
पूरा पाँच टा छै नहि
देखबो नै केलियै यै
हँ पाँच टा छै सब पूरा मिला के पाँचटा
दूए टा जे पूरा करतै से अपन गिनतै
पूरा तऽ हँ पूरा जे करतै सैह ने दूटा तीनटा मे कोन तीन बला तऽ छुटबे करत सबके मधुश्रावणी दुआरे
बगलेमे छैथ उएह घरमे रहै छथिन
पन्द्रह नम्बर देखने छियै अहाँ
घर नहि देखने छियनि खाली हुनका अपने देखने छियनि नहि ओतऽ
हँ नहि बेसै हँ नहि बे छै ह
लगेमेछ ठीके छै
हम सुने छियै एखन एक बेर ककरो
नहि एतऽ तऽ कतहु ककरो नहि छै
ह
तऽ दू क गोरी बनथिन
हँ दू दिन गौरी एक दिन चारि दिनक छुट्टी लेथिन गौरी बनथिन तकर बाद प्राप वएह रहतै फेर लास्ट बला दिन गौरी बानथिन ह
कतऽ रहै छथिन से बेटी
बेटी कलकत्तामे रहै छथिन
अपने ओ अपने तऽ सौभाग्य मिथिलामे छलखिन ने
अभियो छललकिन ह अखन नहि छटनी
अपने की करै छथिन
नहि नहि लोक फार छै थ छै कोनो ऑफिस से जमीन तमीन के बिक्री तिक्री वला होइ छै ने
से सब कर जाइ छै
हँ कॉल वाला काज करी सुकना फोन बग
सबके फोन लगेलहुँं पुछलहुँ
हँ अचछ
ह ह
हँ पढ़ाई लिखाई सबटा भेलै अखने खतम कहलियी कनि काज ताज कऽ लै छी आब तकर बादे जायब खेनाइ पिनाइ बनत
घनटस कि ने
मंगल छियै आइ किछु बनते
हूँ
दिनमे व्रते रहै छै तखन आब
ह त रात
हुनके रहै छन हमर नहि रहैय
बनूना बनते आ नून बनतै अहाँ नून तेल मिल कऽ खा लेब
अनून नहि बनै नुनगरे बनै छै ने हमसभ अनून नहि करै छियै रातिमे नून खाय पड़तनि
हँ च ने ठीके
हममे सभ तऽ नहि हो छै ने
चालू करै छ
हँ कालिक छान ने नन खाय परत दिनभर अपन व्रत कलहुँ
जी
आओर रातिमे नून खा लिअ
अठवारे करै छथिन
अठवारे छै
भैरसाल
भैर साल
त करती
सबटा हेते य क करते लोक
हँ याह सब दिक्कत छै
काज करैत करैत
सभटा दिक्कते भऽ जाइ छै
एहि बेर गाम गेल रहि तऽ कनी घुमलो फिरलहु
गाम में तऽ बड़ मन हँ मोन तऽ लगे छै गाम मे
स्कुल खुलि गेल छलैए बच्चा सबके ताहि दुआरे चारि दिन पाँच दिन फेर आबि गेलहुँ न गेल रही
हम नहि गेल रही एखन नहि जायब आब दुर्गा दुर्गा पूजामे देखबै एक बेर ज‌एब तऽ ज‌एब छुट्टी नहि ने हेतै एहि बेर
दसमी मे छुट्टी नहि हेतै
दसवीं में चारे पाँच दिन का छुट्टी हेतै
दीबाली या छैठमा कत
हँ दिवाली छठिमे बेसी छुट्टी रहै छै दिवाली छठमे बहुत छुटी रहतै तऽ ओहिमे नहि जा सकब
नवम्बरोमे ह कह जाइ बिआह छियै भागिनके बड़के गाम
ओ बड़के गाम बड़के गाम
बड़ के गाम बड़ के गाम एकदम एकदमे लग बैठल।
कतह
भगवानजी के भगवानजी के बचत।
बेटी सँ ओ अच्छा अ अच्छा हँ हिनके होइ छ ने हँ ठीके
कनिआ के फोटो तोटो देखलियै बड़ बढ़िआँ छै
हँ हुनकर बेटी कहा दिन बड नीक छेन कहै छलै सभ हँ एकेटा छेन हँ बढ़िआ हेतै भऽ जेतन त ह
कमे ऐज है बरोे अपन कमे ऐज छै बड जे बैस वला होइ छै से नहि छै
तऽ अहाँ के तऽ एकेटा ननैद ने
नहि तऽ दूटा बेटा
तऽ एकटाके भऽ चुकल छनि।
बड़का के तऽ भऽ गेलनि हुनकर बेटाके उपनयनो भऽ गेलनि। तकर बाद छोटका के बिआह हेतै
बाह तखन तऽ नीके छै
लम्बा टाइम तऽ फे हुनकर बच्चा सबके हेतै तऽ मूड़न हेतै काज कहिओ समाप्त ने
नीके छै ने काज मे लागल रहू लागल रहू
एखन तऽ सबत जाउत जेदी सब छैथे की करैले बियाह दान हैतैन
आब तऽ छेथे अखैन कहिया वियाह छैन से कहिया वियाह छैन
हुनका सबमे ठीक नहि भेलनि ने दोस्त सब एखन ठीक नहि भेलनि ने
नहि भागि किन कऽ
भागिन के तीस नभम्बर के छै
तीस नवम्बर अच्छ
सामा तामा छै चौबीस तऽ सामा रहतै
चौबिस
हम सब सामा चकेबा बियाह चौबीस के सामा रहतै तऽ हमसभ सामा चकेवा खेला लेबे
तकर बाद सब जेते करतेबता मे
ह हमसभ तऽ बादे‌ मे जेबै तकर बादे जेबै पहिने जेथिन
अहाँ सभ बाद मे
इसकुल तस्कुल बन्द छै तऽ तैयो तऽ हमरा लगियै कुमहरमसँ लऽ कऽ भतभोड़ी तक तऽ रहबे करबैन
की
आहा सब भेर
सब ठीक
यै बहुत दिन से गप नहि भेल हे
अय बेर ऐबो केली तऽ अय बेर छलैनहिए नै प्रोग्राम बेसी दिन कऽ तैऽ च चलै गेली नहि रहली
ओ एक सप्ताह त रहलीह नै
हँ एक सप्ताह करीब रहली बस ओकर बाद काहाँ रहलै नई से हँ नहि से अहाँ तऽ जाइके छलै ने लेकिन फेर किछु भऽ गेलै तऽ नहि गेलखिन ओ आँखि दुआरे आँखि दुआरे नहि गेलथि आ परजे ब करितैत
आखिं के अपलेशन
कहने छनि दू तीन महिनाक एखन देरी छै दू तीन महिना क दबाइ दू तीन दू महिना क दबाइ देलक ह तकर बाद कहलक ह
मत आ
रांची मे नीके हेतन गाम सब में तऽ फेर के जा केे ओते करतै
त ने तनि हुनको भेलनि ने ऑपरेशन आँखि कऽ मौसा क
कोन मौसा
किनकर किनकर
कुन्दनके पप्पा मानवी मिथिलेशके पप्पाके तीन चारि दिन भेलै भऽ गेलै नौकरी सब देखै लए नहि गेलियै